ह
हाॅं सखी
अहाँके की हाल चाल छै
सब नीक छै सखी पर परिवार बाल बच्चा हमुऔर बड़ी नीक छियै मम्मी आर पापा सब नीक छै अपन क
हमरो सब नीक छै सखी हँ, हमहुॅं हमरो सभ पर परिवार सभ नीक छै। हमहुॅं नीक छियै। और बताउ सखी।
गर्मी के की हाल चाल हँ सखी भोजन-पानी तऽ अभी ना होल छै, सभ अभी के अभिना अयलै स आयतौ तऽ सब करतौ भोजन पानी बना लेबै छियै लेकिन
हुं तऽ की भोजन के व्यवस्था होइ छै, सखी?
हमर आरके बना बनावल छियै दाल भात तनी चोखा-भुजिया भिंडी के। एसी सभ बनबल छियै, सखी। हल्का-फुल्का खाना बनाबै छियै। मसालेदार ना खायके मन करैत छै गर्मीमे
हँ जे हैतै तू ठीके कैले सखी मसालेदार खाना तऽ कभी कभी ठीक लगे छै डेली अभी गर्मी के समय छै, तऽ तनी लगै छै की सादा-सादी खाना? आ खा केऽ ही तनि दिन काटै छियै, जादे तऽ पानिये लगै छै कि पी-पी केऽ रहि
हँ ठीके कहै छै सखी
तऽ आउर सखी बताउ तनी
हँ सतप सँ बड़ी नीक छै
और कही आ बाल बच्चा के तनी गर्मी के छुटी अ खतम भऽ गेल छै।
हँ सखी, गर्मीक छुट्टी तऽ हो गेल छै खतम इसकुल खुले छै लेकिन के खुलैके रहल छै लेकिनका होल छै कि बड्ड गर्मीके कारण स्कुल फिर बंद कर देवल छै
जेना हँ हमरूदे नहि कत गर्मीे के कारण तनी स्कूल के डेटबा खुले के बढ़ा देव छै छुट्टी तनी पढ़ा देवल छै आ गर्मी एतना छै की आदमी ब्याकुल हो जाइ छै गरमी छै परसान छी पंखा के आब पता चलत ने कुलरे के हवा पता चलतो
हँ सखी छियै तऽ बात नीक कहलऽ अनी त लाइन बड़ी एकदम एकदम कटे छै एकदम भोरे साँझे रााते बर्डे लाइन काटै छै सखी
हूँ लाइन ते एहो तनी ठीक न देवे छै सेखी
हँ
ढेर काटे छै क जन महि के कोन न तनी ऑनलाइन मे वाला के त मजबूरी छै ने सखी
हँ हँ
ट्रानसफर्मा ई सब तनी गर्मी के कारण गरम हो जता तऽ आर आ फट उटि जेतह तऽ भारी नुकसान हो जेत जेतह जान हानि के भी तनी होत जानो हानि होत अस मान हानि होत
हँ
जे चलते तनी बिजली विभाग वाला भी बेचारा सबके तऽ नहि ह बोल सकै त चाही
हँ सखी हमरा आर यहाँ तऽ इन्भैटर छै लेकिन इन्भैटरो कितना देर चलै छै चारि घण्टा छओ घण्टा चलै छै दू गो पंखा आ जदा न चलै छै बैटरी लगे एकर पापा बोलल रहलनि कि हमर कि बैटरी लगेके एकर बैठ गेलक हे
हँ तऽ बैटरी आ तनि कभी बैठ जाइ छै ने तऽ न ठीक से लोड लेबै छै इन्वर्टर वा नहि तऽ बड़ी बढ़ियाँ तऽ दस घंटा एक दिन पूरा तऽ चलि जाइ छै दस बारह घण्टा तोर बैटरी खराब होबके होत। ओहि से तनी अ लेट देरी चला होता नहि तऽ बड़ी देर चल जाए
ओहो ओते नीके कह
त तऽ हमरो हम तनी भोजन पानी कर के तनी लेटे छियै ई घरी तेज नगर म लग य छै कन करै छै कन करै ल लेटल रहै छै
गर्मी तऽ बड्ड लगै छै सखी
गर्मी मे तऽ ए ने ओने निकले के भी त मन न करै छै सुखी आओर बताहूँ हेलो
हँ सखी
तोहर आवाज बा काहे ना आय छै
हँ सखी तनी नेटवर्क इशू छै
जेना तू बोले ल तऽ बंद कर दे छै
न सखी
आऔर बता सब की तनि यात्रा के प्लान होल छै
हँ सखी यात्रा के पलन होल छै ने हम यात्रा से आवल छियै राँची गेले छियै हमनीसभ मौसी घर घूर घार के आबे छियै हमनी सब पाँच तारीख के
हँ तऽ राची मे तऽ कन्ने कन्ने घुमल घुमल छै तऽ
ने ओहो भी तो प्राचीन प्राचीन मदिर छै ने सखी पहाड़ी मन्दिर छै महेशपुर मन्दिर छै खाटू श्याम मन्दिर छै प्रेम मन्दिर छै बड्ड मन्दिर छै अनहू आ हुडरू फल छै बहुत बहुत सारा झरना छै फल उल छै तऽ ओन्हहि सब लड़कन सबके भी घुरा फिरा के अपना लाबे छियै तनी मन बहाल हो जाय छै छै बाहर तनी निकलै से
जेना सखी हँ तऽ सुने के छिये कि तनी प्रेम मदिर तऽ बड़ी सुन्दर छै
हँ सखी बडी बडी सुन्दर छै एकदम
बड़ी नीक लगै छै तने
हँ घोड़े मे बड़ी नीक न लगे छै एकदम सुन्दर मंदिर बनावल रहे छै आ साईं मन्दिर भी छै ओ हँ सखी
हँ सुन छियै कि पहाड़ी मंदिर में तो ढेर सीढ़ी चलिके रहि
हँ सखी बड्ड सीढ़ी छै एकदम चढ़ते चढ़ते एकदम हालत खराब हो जयाल छै पैर धर ले एकदम पैर कमर सब धर ले छै
नहि
हँ एकदम हरासमेंट हो जाइ छै एकदम जायसँ
तऽ जाय के बाद तऽ भोलेनाथ के दर्शन बढ़ियाँ से होल छै ने
हँ सखी लेकिन भीड़ो तो बड़ी छै ने
जी भीड़ तो रहेके छियै तऽ तऽ बोतनी दर्शन बढ़ियाँ से हो जाय छै तऽ अस्तिया त सफल हो जाइ छै
हँ सची सेत तऽ बात नीक कहल
तऽ जाबे के बाद भोलेनाथ के दर्शन होबे के बाद तऽ लगे छै कि आ एकदम एतना मने सीढ़ी चढ़ेले एकदम आ तनि व्यर्थ ना गेल छै
हँ
आओर सखी
हँ सखी एकदम गर्मीमे तऽ लगै छै कि एकदम हँ बड्ड मन लगै छै सखी फल उल भी घुरयमे
जी हम्मे तऽ सुनै छियै की खोल जाय के पहले एगो बड़ी घाटी वाला गोल गोल वाला रास्ता आबे छै
हँ सखी घाटी वाला रास्ता तऽ अच्छे से एकदम ओकरासँ तऽ मन खराब हो जाइ छै घूरेमे तऽ मन लगै छै लेकिन रास्तवा आरके खातिर एकदम मन खराब हो जाइ छै एकदम उल्टी पुलटी बाल बच्चा करै छै
हँ सखी की होइय जाइ छै तनी आ एक त गर्मी रहे छै ने
हूंम्म
ओहि से तऽ आ तनी मन बिचला जाय छै ऊपर से गोल गोल घुमा दै छै गाड़ी मे बैठा के तऽ रस्ता बा लेकिन बड़ी ई नीक लगे छै हमरा।
हूंम्म
हँ सखी कनी कार्या आर के काज तोरा भेटल छै
हाँ सखी कार्याके काज तऽ भेटाएल छै एगो फोन फोन आ फ्रेंड वाला हमनिये आरके भाषा छै ने
मैथिली भाषामे अपन बात जी तऽ अपन सखी लोकसँ करै छियै
जे ने हमरो एहि वला फोन आ फ्रेंड वाला काज भेटाय छै हमरा कार्या के काज करे मे बड़ी नीक लगै छै
हँ सखी
जही नहि तनी बैठल सुतल तनी अपन काम निपटा देबै छियै अपन अपन काज निपटा के फिर तनी अपन दोस्त लोक से तनी सखी सवन से बातो हो जाइ छै आ कार्यके तनी कामो निपेट जाइ छै
हँ
हमरा तो कार्या के काम ई सब बड़ी नीक लगे छै करेमे भी तऽ खूब मन लगतौ ई हमरा ‌कार्या के ठीक लगे छै की एकरा मे कोइ समय के पाबन्दी न छै कोनो समय तनी जब फुरसत मिलतौ तने अ दू गो चार गो काम काज निपटाल ल
हँ
कही य ने जगह के पाबन्दी छै घूुरते फिरते कहीं भी तनी आ तनी समय मिलत तऽ अपन तनी शखी लोगो से हाल समाचार भी ले लै छीयै आ तनि मनो लागि जाइ छै हँ तऽ
हँ
आ काज काजो निपट जाइ छै
हँ सखी
कार्या तऽ बड़ी नीक एप छै
हेलो तनी हमर को फोन आबल रहै सखी
अच्छा ठीक ह ठीक है सखी बाद मे बात करे छियै
ठीक छै ठीक